हेलो हेलो
हेलो
हँ दीदी गोर लागै छियौ
खूब खुश रहय सुोहागवती रहह की सब हालचाल छौ
ठीक छौ अपन कही बच्चासभ
बच्चा सब भी बढ़िया खूब नीक छौ तू कह माँ सब ठीक छथिन
हँ माँओ ठीक छथिन
अच्छा कि समाचार
आ च्चा ठीक छथिन ओ एलखिन न दिल्ली स त देखा कऽ
अच्छा
ह त क अरे हु आँंख में दिक्कत रहै अ कान में दिक्कत रहै
अच्छा तऽ कतय देखेलखिन
आ अथी मे एस आइ मे
अच अच्छा अच्छा अच्छा ओ हिनकर अनुज के बनल छै अऐस ईी
हँ अनुजके बनल छै। तऽ कहलखिन ड हँ ड डॉक्टर कहलखिन क जे कान के उ अथी मे पर्दा मे छेद छै
अच्छा
हँ तऽ सुनैत साफे नहि रहथिन कतबो चीज करियै तऽ लोग जाक देखियै मुह देखथिन तखन आवाज बुझथिन
आ आ ठीक छथिन
नहि ठीक कतऽ नहि नहि डॉक्टर कहलकै ऑपरेशन करबै लए
अच्छा
कानके तऽ हमसभ कहलियै कथी लए करबेथिन बुढ़ारीमे एतै गैज्जन होेतै ननेरो तब मशीन लगबा लथ सुनअ लेल कहलखिन अगलाा महिना के तेइस तारीख कें डेट देने छै डॉक्टर अपरेशन के फेर जेथिन बीस कें टिकट हुनकर कन्फर्म छै। फेरो बीसकें जेथिन न तऽ आब देखै छियै की होइ छै। डॉक्टर डॉक्टर कहै छै। की जे मतलब बढ़िआँ होत जे ऑपरेशने करबा लेबै तऽ आ कियाा तऽ सबसँ ल सभसँ लास्ट अथी छियै जे अगर कोनो अहाँके नहि यऽ अ विकल्प तब अहाँ मशीन लगाबू
अच्छा तऽ तऽ मतलब ऑपरेशन ऑपरेशन जे हेतै त केना सीधे काने के होइ छै।
नहि कानके पाछू मे ने अथी कए के कानके जेना क धान पकड़ि कऽ एना क घीच भीत ने उखड़ जेतौ अर कानके पाछूमे कत सुता एना क क चीर क ओ हटा दै छै। आ तब फेर ऊपर पर्दा सेट करे छै।
अच्छा हो गे हे देखिय कान जे छुए छियै कान के पाछू मै न दुनू कान आ हड्डी के बीच मे गहीर जगह बुझा
ह हँ खाली चाम छै। तऽ ओकरे काटि कऽ हटा कऽ फेर बादमे सिलाइ मारि दए छै।
आँखि मे रहे हुनका पानि जाइत रहै आँखि से तऽ आँखि मे तऽ मतलब नहि रहै किछो हुनका डर होय जे मोतियाबिन्द भए गेल लेकिन एहन नहि रहै किछो तऽ ओ दवाइ सबसँ चश्मा देलकै
अच्छा तऽ एहिठा ठीक छै आ हुनका जे हो रहै
ओ तऽ हुनकर हाट के दू बेर सर्व सर्जरी भेल छै व तऽ ओ तऽ देखेबे नहि केलकै डॉक्टरके
ओ कऽ जी ओकरो इलाज चलै छै ओहो देखबै ल गेलखिन रहऽ खास कए कऽ लेकिन हुनका चक्कर आबे रहे ने तऽ हमसभ कहि कि शायद हार्टे के कोनो अथी छै प्रॉब्लम छै नहि आँखे के दुआारा
हँ ह जानै छी आँखि कान के दुवारा भी मोन घुमैत रहे छै
हँ
हँ अना ई अपना कन जे जनेउ रहौ जखन तऽ एतय गाँव मे अमृता मे तऽ जनेउ सभके समयमे तऽ हमरा कखनो लागय कि बी पी बढ़ि गेल कखनो घटि गेल एहि मोनमे शक तऽ जहाँ हमो घुमै न तऽ हम जाक चेक करब आइये तऽ त बि पी नोरमल रहैत रहै आ ज फेर कहलियै नहि एक बेर देखा लै छियै तऽ एते गेलियै अम्बेडकरमे देखबै लए त अम्बे मे देखलकै तेसरे गप कहलकै आब कहलकै की जे अहाँ के कान के परर्दा पाँचको हटौलियऐ
आ तोरी
पर्दा ह भीतर चलि गेलै ह कान के तऽ ओ एकटा एक्सरसाइज बतेेले छै कान जेनाकि कहलकै कि साँस भर कऽ आ पूरा आँखि नाक मुह सब बंद क लेलक आर कान देलहु साँस मे निकालले तऽ कानतल झन हँ कानतला जन साँस निकालबो ने तऽ फट फट आवाज हेतौ लागतौ जेनाकि किछु बाहर फेकाल फेर ठीक लागे लागे छै हो छै कान समस्या एते समस्या खत्म से भी खूब होइ
तऽ कानमे कटकी तटकी दैत रही पहिने की जे अन्दर ठेलए गेलहु
नहि पता नहि कोना भेलै कहलकै की चोट भए सकै चोट तोट लागल हुए पता नै कोना एना भए गेलै एकटा ई कान के पर्दा हमर भीतर चलि गेल छै आ ओ जब जब ठीक रहतौ जा तक ठीक रहतौ आ जखन पर्दा भीतर चलि जेतौ तऽ लागतौ कि कान मे जेना सीटी बाजैत रहैए अ अजीब अजीब सनके लागैत रहतौ किछु फटफट सनके आवाज होइत रहतौ दिक्कत लागैत रहल ओहिसभ सेसभ होइत रहल आ एखन पूजा छीयै अपना कन एतय भगवानक पूजा आइ नहि छियै काल्हि छियै हँ हँ कऽ साँझमे पूजा हवन ई घर मे जे एलियै ने नवका घर मे तऽ सभके मोन रहै कि पूजा हवन करबा कऽ तखन आबी तब ओ तऽ अखन जे समय मे आयल रहिय त तहिया तऽ बच्चा सब नहि रहे सबटा गाँव गेल रहे द लूटा तऽ पण्डित जी कहलखिन कि जब बच्चा सब जखन रहत लग तखन करब पूजा बिना बाल बच्चा के थोड़े नीक लागे छै पूजा पाठ हाँ तब तकर बाद फेर जब गाँव से एलियो तऽ ओकर बाद तऽ फेर चलिये गेलियै रहे फेर गाँव से एलियै तऽ अन्हरिया रहै तऽ फेर पंडितजी कहलखिन कि जे कृष्ण पक्ष को पूजा नहि करू हाँ शुकल पक्ष शुभम पंडितजी
हाँ हाँ
हाँ तऽ अच्छा तू पुछली ठीके कहलकौ तू कही अच्छा हम बुझलि हम बुझली कहै छी के कहलक खियै सुबह फेर ओतय से एलियै तऽ आबयके बाद अस्त व्यस्त रहै सभटा फेर अंहरिया भए गेलै
एक तऽ देखी एक तऽ देखी सत्यनारायण भगवानके पूजाम आ ई जोड़िया अनहरिया नहि देखल जाइ छै ई पंडित सबके अपन व्याख्या छियै
हाँ कहै छै जसमीन कसमीन तऽ कहे कथा हाँ जखन मोन तखन करियौ तऽ लेकिन ई होइ छै आब देखी तू कखनो कए ले जखन मोन भेलो तखन कए ले एकटा होइ छै जे एकटा कोनो प्रोग्राम बना कऽ एतय तऽ हरदम हरदम होइ नहि छै
हाँ हाँ हाँ
सर्दी से भए गेलै ह तब
ह्म अच्छा रजनी के अथी जे छियौ एग्जाम कहिया छियौ
रजनीके छियौ छब्बीस जुलाईके हाँ अठारह जुलाई के बोललू अठारह जुलाई के भेलउ जाय के आरे आबयके कहिया भेलै गे आबयके शायद दू अगस्त के भैल छै दु अगस्त के
अच्छा त तऽ रजनी रहते फेर बढ़ियाॅं से मामी लंग
ओर रहत तऽ रजनीके तऽ उएह रहैत छै साढ़े नौ बजेसे काज पर बैस जाइत छै साढ़े नौ जे लॉग इन करलक पता नहि हमरा लागे छै कही ओकराँकछ नहि लागे लाग किएकि काज ताज तऽ किछ करतै ने किछ नहि कए होइ छै फेर बीच बीचमे हमही आरो खाय पियए सब दे एलहु किछो किछो उठै तऽ छै ने एक बीचमे लेलक एक बजे करीब ब्रेक लै छै आधा घंटा के आधा घंटा के देख लेलक तऽ उठ के देखलक खेलक
हाँ
फेर कनि दस पाँच दस मिनट आराम करलकऽ फेर चलि गेल ल क कहियओ आठ बजे खत्म होइ छै
अभी ट्रेनिंग चलि रहल छै कि ई काज शुरू छै
छै ट्रेनिंग पीरियड ही पंन्द्रह दिन के होइ छै ट्रेनिंग पीरियड त की होय छै ने पांच दिन तऽ तोरा बतेतौ बेसिक जे भी होय छै बतबै के बाकी के दस दिन तोरा से कॉलिंग भी करबाबे छै ओ ट्रेनिंग पीरियड में ही जाइ छै
अच्छा
ऽ लेकिन आब ई छै जे मतलब हरेक एक तारीखके एक तारीख सैलरी आबै छै
हाँ
दरमाहा
अच्छा
हँ तऽ आब शायत रजनी सबके दू तीन दिनमे आबि जेतै अचासल ने अखने राख थी कहै रहै जे दू तीन दिनमे आबि कियकि एकरा ने काज करेमे नहि मोन लागै छै
किया
बझल हेग शुरुएसँ नहि देखै छियै एकरा मतलब फोन करै हेभी तऽ याद हेतौ हाल चालके बाद बेी गप नहि करै छै। एकरा बेसी बाजब पसन्द पड़ै छै।
ह नहि जतय जाइ छै। ततहि के भए जाइ छै फोनो नहि
हँ नहि बुझली एकरा कहलियै जे ओते बाजब नहि पसन्द आरो की भेलै त शुरू तऽने ननहर मे जे रहले तऽ ननहर मे त चौ वा लोलो लोलो रहै छै। ननिहरमे ननिहरे बला तू सब जेहन बना क राखली एत जब ए जब एलै कालि जवरा लागलै तऽ नहि कहियो बापे जोर से बाजले एते आबे के बाद बाप सब के डर से हमहुू ने एकरा सब जोर से बाजै छियै बच्चा सभके किछु करबै तऽ तब भा जाइ छै। किछु नहि कहै छियै आदत तऽ भए गेलै ओ बला आब एहिमे की होइ छै। ने सीनियर कनटा टारगेट लऽ कऽ जोर से बाजि देलके त आई कहे रहे कि मम्मी हम नहि करबौ काज हँ मम्मी मोन होइ छै को दिन नहि करी कनि देख नहि बेटा तोराे हँ कते बढ़िया पल्लवी करे छै। गैस एजेंसीमे अठारह हजार ओकरा देय छै। हं हम कहलियै बेटा नीक लागतौ एम ए कऽ कऽ जे तु एजेंसीमे बैसल रह तोरा मोन लागतौ ओ काज
हँ
आब पता नहि जे कर' ओना राखी कहलकै कि देखि एक दू दिन मे सैलरी आबि जेतौ ने तऽ ओरा मोन लागे लागतौ क
हँ ह से लिेते ने त
हँ हे ई कह पूछै ले यौ जे पूजामे एकटा तऽ अनलियै माटिके कलश
ह हुं
एकटा अनला छै। माटि के कलश ठीक तऽ ओकरामे कलश देबै कि ओहिमे शीतल देबै
नहि नहि इतके कलास म तऽ कलस दे
कलशे देबै ने आ शीतल तब कसथा के बाटीमे दए दिअ
ह ह तऽ दिनमे
हेलो ह हलो बीचमे अवाज नहि आ लागलो रह
हँ कहलियौ दिनमे करबही तऽ आब हवनो सभ ने हेतै
साँझमे करबै हवन हेतै
अच्छा पूजापके बैसतो हं गै किया नहि
हँ वही तऽ पूजा पर ठाकुर जी
ह
ठाकुर जी बस तऽ
तब तऽ कैलसब उपास करबी
हँ सबग तूपास ह रहतौ पता नहि पप्पा करथिन कि नहि करथिन माँ रहतेै रजनी रजनी साायत नहि करतौ रजनि भरि दिन बाजे छै की कहबै ओकरा दसमी सालके कभी नहि करै